प्रणाम मम्मी
खुश रह की करय छै
ठीक किछु नहि खाना बनेबै अभी
कथी बनेबह
सोचलियै य दाल चावल सोचलियै दाल चावल भुजिया बना लियै
अपन रात कऽ बनै रोटी भुजिया कि दालि चावल भुजिया बना ले आ बना कऽ ह अच्छा जो च तोरा स बाते पसन्द छौ बना ले आ बैठ अपन ख पली है आब आ भोर मे उठ किया ने पढ़ाई करै छै भोराक के पढ़ाइ बड़ नीक होइ छै हँ भोरमे उठि कऽ दू घण्टाके पड़ि जेतै तऽ कतेक अथिी होयतहु
ह्म
हँ गर्मी मे न खोले छै अथी लगा दे मोबाइल अथी पर एलान पर लगा देबे ह चारि बजे उठ कऽ पढ़बही चारि सप्ताहच एको जी घंटा पढ़ि लेबही तऽ भोरक पढ़ाइ बढ़बही
नहि त नहि द
ह तऽ पढ़ाई पढ़ें तत क प छै आ नी खुल छै नीन खलब त खलता किी हँ तमे किया ककबै उठै त उठी जेत
तऽ क
त थोड़स बढ़ि तर कुदत ह यार तो बढ़िआ त भरप
ग हमरा तू ग त हमरा ओम से हमरा कम्पेयर करै छी
ह तऽ तोराास सा बढ़िआँ छै एक बेर बारह बजे रातिमे उठबै तोरा सङ्गे उठतै आ तोरा सभके एगो पढ़य लिखय लागतेमे पाय धले छौ
तऽ हम खराब छियै
तब की य देख नम्बर सही नहि हेतो ने तऽ हम किछु नहि बुझबौ तोरा जीरो बुझबौ तोरा
हँ नीके अथ
नीके छै जा आ बना लिह जे बनायके हेतौ से बना ले बना क खा लिह सुखिह आ भोरे आलम लगा कऽ उठि जाइय आ
पे मीट मछली खैबर सोचलियै हे तऽ नहि उठबमे
आँ डेली के तऽ तोरा आर के इह सुझाइ छौ खेनाइ मे मी आ मछरी मीटा मछरी लो खाइ छै आर खाना थोड़ छै दुनिया मे अनेक रंगग के खाना बनल छै से कथी ले मी मछरी तोरा एगो एगो भोरे उठि कऽ कहलियौ जे कनि नहा कऽ सूरज बाबाके जल दै लए ओ तोरासँ पार नहि लगै छौ तोरासँ किछो होयवला छौ हँ
नहि कते गुस्साब छै छी तोरा बड बी पी हाई पछौ
घुसाबै नहि छी काल्हिसँ उठा देब आ भोरेके उठ कऽ नहा के भोला अथी की कहैत छै सूर्य बाबाके जल देैत भोला बाे
नहि सोमवार से करबै नहि सोमवार से करबै नीकेला सोमवार से करबाय कल बाल धो लेबै शाममे सोमवार से करबै
हँ अ त नहि छै सोमवार छै मगल छै तोरा आरके ने नियम धरम कोइ चीजके छौहे नै बात उहे छौ कोनो चीज करू ने तऽ नियमसँ करू भगवान के कोइ भी भगवान के काज बड़ा नियमसँ होइ छै भगवान के प्रति लोग आशथा रखै छै तब ने भगवान आशा पूुरबै छथिन भगवान के काम भर तहन की भगवान पर आस् ता रोपू तब भगवान पूर्ति करता आशा पुरेता भगवान कोनो फलक भूखल छथिन ओ तऽ भावक भूखल छथिन हुनका भावसँ एक लोटा जल आ तनिका बेलपत्र बाबाकेँ चढ़ा दियौ बाबा सभ कर तब रोकि लेता आइ की भेल काल्हि की भेल परसु की भेल एना थोरके होइ छै हमर आर के दादी छलखिन बाप रे बाप क आँय
की कहलियै कहू कोन दादी
फेर हमर सब के दादी रहथिन बारहो मास छतीसो दिन बाबा के जल लऽ लेला आ चलि गेला बेल पत्र भाँग तोरैत बाबा के पूजा करैत एला पूजा केला के बाद मे एल ल आ तब मुँहमे या चाय रखौथ या शरबत रखौथ या किछो रखौथ एहन भाव से पूजा होय उ सब करैत रहथिन जे कहै छै जे बिना अथी केने पानि नहि पीतथिन रहए जे नहि
अच्छा
रहबे करै पहिल युग जमानाके लोकसभ बड़ा सतबरता रहै तहन ने ई धरती पृथ्वी चलै छै आइ काल्हिके तऽ पापी नास्तिक सभ हो गेलै हन पूजा जानै ने पाठ जानै धरम जानै ने करम जानै किछु नै तोहर तऽ अगिले लिस्ट मे नाम छौ त तू कोन नीक छही तऽ अगिले लिस्ट मे नाउ छौ उंह
नहि हमरा पहिले लिस्ट मे नाम छै अगला कहाँ ये अभी एते लिस्ट के नाम लम्बा लम्बा
हँ तऽ तू कोन नीक छें तू तऽ आर एक नंबर के कोढिया लोक छीही कऽ हँ
कथी बाजलिही हन गै
तू तऽ एक नम्बर के कोढ़नी छे तू कोन नीमन नीक छे
बाप रे बाप यही कहय जाय छै सब बूढ़ पुढ़ान चल गेले तऽ छोड़ गेलै कहावत आ ई कहलै की खा सभ करियो दियौ आ कत कहतै की केलही किछु नहि
हँ, दादी कहथिन, तूँ की करै छी? तऽ करतौ ने, की भे करतौ। बड़ा कर्मठ छौ तोर तऽ तते कर्मठ छौ जे तू केतना नाव केले छ कितना अथिी की कहै छ किताब छापि देलह पढ़ के कतना नेहाल हो गेल
हँ
ह पी एच डी कऽ लेलह थोड़ा अऐसन आदमी देख लीज पढ़ि पढ़ कऽ पी एच डी कऽ देले कले ल त त रहे ने आदमी के तऽ भेटतै मामूली तरस तऽ काम नहि गै अच्छा मामूली काम नहि होइ छ
हमरा तऽ किछो नहि होइ छै
हँ ठीके नहि होइ छै ई कोनो कहयवला बात नहि छै हकीकत छै जे नहि होइ छै लेकिन एनामे ने अहाँके दिन नहि जायत ठीक छै ने अहाँ किछु अपना तरीका सीखू आ सभसँ पढ़ाइपर ध्यान धरू किछु पढ़ा लिखा ची मस्त छै ने कि जिन्दगीमे इंसान के काम अबैत छै किछु नहि आबै छै बाप माय बाप म क दिना अथी कऽ के रहब ह
ह्म
पच हे खुलचुल
हँ च ची न बाजू
बाजू
की बजी है है बाज छिय तऽ
त जाउ अपन आ ल जाउ आ फोन रख आब
नहि बाजू ने
बाजू ने कहू अहाँ भैय से बात केलियै हन हेलो
हँ
भैयासँ बात केलियै हन
नहि भयसँ नहि बात केेलियए
तऽ किए ने भैया से बतििया लेलियै हँ
तऽ अहाँ कििया नहि बतििया लेलियै
वहीँ जाइ छियै बतििया लेबह भैयासँ कि भैया की बनेलकै की केलकै एतेक ने धूप गर्मी रहै छै कि मोन ओकरो परेशान रहै छै तऽ ओ तऽ आरो दूर देशमे रहै छै
हँ ओ तऽ तऽ बड गर्मी छै
भैयाके तरफ चारू आठ सात बजे ने कहै छै जे सूरज उगले रहै छै
हँन तऽ रहै छै
ओना ने एहिबेर तऽ मौसमे बहुत खराब कने छै बहुत खराब लगै छै कि जेना आगिसभ नहि लु्टासँ पकबै छै तेहनवला रौदा रहै छै एहिमे बेचारा जे जे छै जौन मिस्त्री आर ओकर की हाल होइ छै ओकरा सभके की हाल होइ छै केना कऽ मुश्किल तऽ लग दूगो रोटी कमाइय खाइया केना कतेक रौद मे पक हेतै हेलो
हँ बड छै बाप रे एने जो काम करे छै एकरो सबके बड दिक्कत भएल छै
बारी सभ हो जेते नहि बताता मौसममे च
ह्म
आ बारिश नहि होइ छै तऽ कोइ चजस नहि छै मौसम
की करब बड़ दिक्कत छै ई मैगीके किए बजाबै छियै
आब केम्हहार छै की जानो गेलियै
तऽ एना केन हेतै खेलैत कूद हेतै तऽ बच्चा ने छै
बाह
खेल खेल क उदत हतऽ
ठीक छै की करबै रखबै यै
नहि तऽ अहाँके मन नहि छै तऽ नहि रखियौ चलू रखियौ हो गेल
र